हूँ गोर लगैन छियनि।
खुश रहु सोहागवती रहु की हाल चाल। की भऽ रहल छै।
किछु नहि मोबाइल कनि देख रहल छी।
अच्छा अच्छा की न्युज।
नहि नहि तऽ ओनाहिए देखै छलहुँ हँ कोनो सीरियल देखै छलहुँ रेणु बाबू फोन केने छलखिन हँ किए हम तऽ लेटसँ आएब कनीक।
अच्छा
एगो डॉट क्लास कऽ के आएत ओहि दुआरे ओकरे देखकऽ अथी करैत छलहुँ।
कएक दिन ई कोचिंग आर छै।
एखन एक साल छै ओकरा मईमे क्लियर करतै नऽ।
अच्छा मईमे क्लियर हेतै।
हँ मईमे मतलब
हँ तनि निक बात छै नऽ जादे भगवान करौक नीक जकाँ पढ़ौ। हाॅं मेहनत कऽ फल भगवान देथिन।
हँ जाहि चीजके लेल ओहिमे करैत छैय से महादेव करथुन पूरा सेवा
हँ हँ
हू
आर सब सुनाउ।
आओर सब बढ़िया तुन्नी दीदी कऽ ऐलेन तऽ दूगोमे अएलनि इंजीनियरिंग कॉलेजमे सेहो अएलनि।
हँ हँ
ओएह नऽ अयलनि तऽ दूटा मे अयलनि। लेकिन ऐस नीक हमरा बुझाइया एकता वाला छलैया।
कथि बला
जे ई जखन दोबारा जे एलेया पोलिटेक्निक वाला
इन्जीनियरिंगमे मब्बी पड़
मब्बी पर मब्बी पर तऽ पोल्टिकनिके वला छै नऽ।
पॉलिटेक्निक छै हमरा सबके बस स्टैण्ड लगमे।
अच्छा बस स्टैंड लगमे पॉलटेक्निक वला छाय। आ मब्बी प कोन इंजीनियरिंग छै।
ओहो बढ़िआँ अथी छै कॉलेजिंग के रिंगे कॉलेज छै ओकरा। अकड़े अथि पर छै यौ।
ओऽ त हम काॅंहाँ। मब्बीप छै जगरनाथ मिश्रा इंजीनियरिंग कॉलेज। बुझलियै।
हँ हँ
हँ आर सब सुनैयौ ने
आओर सब बढ़िआँ आत टहलै लए नै गेलथि हे
हँ कहियो आ
टहलनाय नै भेलैया एखन।
नै कहाँ टहलऽ गेल अखऽन कनि भऽ गेल लाब जाब दस मिनटमे।
हूँ हूँ अच्छा
हँ निकलब दस मिनटमे
बड़का बौआ सुतल
आँ
बड़का बौआ सुतल छथि
नै बड़का बौआ सुतल नै छथि प्रशान छैथ त ओ मोन नै लागै छनि से अपन कनै खीजै छथि मोन नै लागै छनि जे हम जैब पपा
अच्छा पप्पा लगमे
हम पप्पा जायब हम बम्बई जायब ओतै पढ़ब पप्पा के ऑफिस के पास पढ़ेंगे हम यहाँ नही जाएंगे ए इस्कुल बुझलियै एतेक छै बेचैन जाए लए जे आहाँ के हम की कहूँ
अथी सबटाइम मे नै हेतैन तऽ दस दिन लग घुमाबै लए लऽ के चलि जेथिन निक्की सब के डेरा छैन ने नै हेतैन तऽ अथी सब टाइममे गणेश पूजा सबमे लऽ जेथिन दस दिन लए घुमाबै लए से कहलियैन हें निक्की सबके तऽ डेरा छैन डेरा त लेब नै पड़तैन ने
कुर्सी खोल दिय तऽ कुर्सी खोलके दऽ दिय तऽ अच्छा हँ नै हेतै तऽ सहा हेतै हँ तऽ नै हेतै तऽ वहाए कैएल जेतै
हँ हँ दश दिन लए पन्द्रह दिन लए चलि जेथिन घुमि फिर कऽ महीनो दिन आबऽ अपन डेरा भऽ गेल छै न दिक्कत नै छै आब तऽ डेरा भऽ गेल छैन दिक्कत नै छैन
नय दिक्कत तऽ नहिये हेतै डेरा तऽ भइए गेल छैन
हँ से बात हँ कनि आब मोनो भाय के अपन बढ़ि जेतनि परेशानी
हऽ आब देखियौ मोन तऽ लागले छै जा केँ
हँ हँ की हो गेलै बच्चा एतै अथी छै तऽ घुम लेतै न फेर बच्चा घुम लेतै न तऽ ओकरो मोन अथी भऽ जेतै से बात
हँ हँ
तै कऽ दुआरे और सभ बड़िआँ सभ नीक छैन
आर सब ठीक है
हँ और सब ठीक छियैन
अच्छा बहुत नीक बहुत बढ़िया बात हमरो सखी सहेली सब ऐल छै
अच्छ अच्छ
सखी सहेली सब केँ बाबा धाम लऽ तैयारी करत
ना हमर सखी सहेली सब कहाँ बाबाधाम जात सखी सहेली सब सखी सहेली सब हमर कहाँ तैयारी होइ छै तऽ कहबे करे छै चलै लऽ नै जाय जाय छै कहै छियैन कहाँ जाइ छै चलू अपनेहे सब हिनको सब केँ तऽ कहितै छियैन चलती तऽ बड नीक बड़ बेस
सयै बात
हँ कहै छियैन वैह छैथ निखिल मम्मी और शर्मा जी केँ कनिया ऐल छैथ
हँ हँ
वैह दुनू गोटा छैथ आर सब सुनाउ तऽ कोन वला में एडमिशन करबै नौ कोन बला एडमिशन इंजिनियरिंग में भेलै
ई वला
कोन बला
की नाम है ऐकर गै टुनि
की भेलो तोरा भेलो कि
हे एक मिनट एक मिनट डॉक्टर ए पी जी अब्दुल कलाम
डॉक्टर
ए पी जी अब्दुल कलाम डब्ल्यू आई टी कॉलेज
अब्दुल कलाम इंजनियरिंग कॉलेज
हँ डब्लू आइ टी
हँ डब्लू आई टी तऽ नीके बात छै न लग केँ लग भऽ गेलै बड नीक भेल अहाँ केँ दूर ओकरा नै जै पड़लै
हँ नजदीक में भऽ गेलै दू मिनट पाँच मिनट केँ रस्ता
हँ अच्छा क क्लास करऽ के लेल नय नी खेत आ क्लास कहियासँ चालू छै
पन्द्रह अगस्तके बाद छै मतलब ई महिना के लास्ट मे नोटिस एतै कि मतलब अहाँ अथी के मोबाइल पर आबि जेतै मैसेज सँ कि बुक सब लेबऽ पड़तै जते ड्रेस सब सबटा शर्ट पेंट लेबऽ पड़तै न सूट तूट नय छै नय सूट छै नय अथी छै के सूट नइ छै और नय स्कर्ट छै खालिटा शर्ट पैंट छै जेना लड़का सब के रहै छै तेनाहिय शर्ट पेंट छै हँ शर्ट छै पेंट छै और वएह जूता त सब इएह सब सभटा छै लड़का वला जेना छनि तेना सबटा छै
अच्छा अच्छा तऽ कॉलेजे सब मने कॉलेजे के ड्रेस छै कि अपन ड्रेस
नय ड्रेस अहाँ अपन किनबै टोटल कलेज आब ओकरा पे करते पाए
अ तहन तऽ बहुत नीक बात बहुत नीक हँ और सुनैयौ अच्छा
हँ
नय नीक भेल एना एते आब रनु निकल जाय अहाँके बहुत नीक भऽ जायत
हँ आब रन्नू बाबू के लछन जे महादेव करथुन महादेव के दया छन
नीक के तऽ अपन बहुत सुन्दर भेल दोसर ठन करय पड़ल अपन लगे के लग रहि गेल
हँ अब नी दीदी के छन लगे मे भऽ गेल सभटा आब त नी दीदी एतहिसँ निकालत एतयसँ जात
आ
टुन्नी दीदी एतयसँ निकालत एहिठमनसँ पूरा कऽ लेत तऽ कॉलेजे सँ ता सलेक्शन भऽ जेतै
अच्छा अच्छा कपड़ा सब बनबाउ चलऽ के छै ऐ बेर
हुँ दस तारीख तक ओला मे चलऽके छै
हँ तऽ ठीक छै दसे तारीख बलामे चलब
हँ हँ दस तारीख बला मे चलऽके छै
हँ हँ तऽ ठीक छै तऽ दसे तारीख बला मे चलु
हँ दस तारीख के चलू ई दस तारीख सँ पहिले मतलब चलू ई नय छै लेकिन दस बीस तारीख के अन्दर मे अथी से बात किएकि ओहि के बाद हम अथी वाली नइ रहत ताय दुआरे ओर
हँ हँ नय जय मे नीक रहब सेह काज करब
ह ह अभी दुआ रे ओर कोनो बात नय
आंय
ओर सभ नीक छथिन बढ़िआँ छनि
अच्छा नै चाय ताय बैन गेल
नै चाय आब बना रहल छी टुन्नी दीदी सुतल छलै खर टुन्नी दीदी डेरा गेलथि ओ कह टुन्नी दीदी सुतल छलैथ है तऽ ओ डेरा गेली तैय दुवारे ओ पकड़ने छैथ
नीन्द में
आ नाश्ता पानी जलखै की हेतै एखन
एखन दही बाड़ा हैतैय
ऐह की बात दही बाड़ा बनलैए
हूँ दही बाड़ा अखैन हेतै
अच्छ अच्छ कथी केँ उड़िद दाइल केँ कि कोन दाइल केँ
नै उड़ीदेकेँ बनलैए
केना बनाबै छी अहाँ से हमरो कनि कहु हेलो
हेलो हँ ओर सब कहथुन
हेलो
हँ और सब
हेलो
हेलो हँ हेलो अवाज नै जाइ छैन
कहनो केना बनाबै छी से कहु
ओ तऽ उड़ीद केँ अथिए कऽ कऽ न जेना ईसभ बनबैत छथिन उड़ीद केँ फुला कऽ फेर ओइमें मतलब ओकरा पीस कऽ जीरास सब दऽ कऽ हल्का ओइ केँ बाद अथी पाइन मतलब दही तही नै घोरलो सादा पाइन में ओकरा फुलेलो से बात आ फेरो इमली केँ चटनी बना कऽ रखलौ दही केँ चीनी में पीस कऽ रैख देलौं
हु
हँ ओइ केँ बाद सभ मसाला अथी कऽ केँ रखलक तहन मिला कऽ तहन खेलौ से बात
अच्छा सब सब रंग केँ बनाबै छै ने तै पुछलों हऽ हम सभ किछ अलग बनाबैत छी किओ किछ अलग बनाबैए केओ किछ अलग बनाबैए नै
हँ तऽ सभ सब भेराइटी में बनाबैए ओहि छौना में हरियर मिरचाइयो देल जाइ छै
ओहि उड़ीद दाइल में हरियर मिरचाइयो अहाँ डाल दियौ न
हु हँ हँ नै नीक बात बहुत सुन्दर
हँ परसू भेलन सभ गोटा केँ कि दही बड़ा खैल जेतै की कैल से नै काइल्स कॉलेज केँ काज कऽ कऽ एलियै तहन बनेलियै पीस कऽ चैल गेल रहियै साँझ में बनेलियै तऽ सभ गोटा फेर राइत में खेलियै
नै तऽ फ्रिज में ई ठण्ढे नीक लागै छै दहिबारा‌ आ गरम नै नीक लागै छै
हँ तऽ फ्रिजमे धऽ देने छियै
हँ
सभकिछ मिक्स कऽ कऽ दहियो सभके पीस कऽ चीनीमे दऽ कऽ चटनी इमलियो के चटनी चीनी अथी कऽ कऽ फ्रिजेमे डालि देने छियै सभ ठण्डा खालीटा मसाला सभ बाहर रहै छै
हँ
हुँ
ओ आर सब सुनाउ यै
आओर सभ बढ़ियाँ कोन कोन सहेलीके ई कहलखिन ह कपड़ा के लेल
भौजीसँ तऽ नय बात भेलै एखन भैयासँ तऽ बात भेलए भौजी नय भेले बात आ भई भौजी से बतियेबनि तहन पुछबनि कपड़ा के लेल
कथी कपड़ाके लेल
बाबाधाम के
नय पहिले ई उम्हर से चलि आबौथ तकर बाद नय तऽ अपन कहि दिहथिन कि कपड़ा